प समयमे केना आबि पर हेतै कम्प्लेन
ठीक छै कहहि दऽ
एकरा अपन दू चारि बेर धमकेबै धमकेबै नै एक बेर मारि देबै नै कम्प्लेन एकरेसँ रिटन करबय हम चाहै छी
ओ।
हँ एकरेस करेबै एकरेस रुपै लेबै तेहि दुआरे
अच्छा अच्छा हम देखै छी कि से कि से हत।
ह एहिपर अहाँ बस एतेक कहि देब जे मतलब ओहिमे कोन साइड मे जा क एकर वला कम्प्लेंट दै के छै एक रंग के छै ने त
हमर दोकान लग के बगल वला रास्ता सभ ठीक केलकै कि
है ठीक कऽ प
ओनाही पानि लागल छै कऽ ओ ओतहिओ बोझ कऽ नहि कहने रहियै तऽ कहलकै ठीक छै हम ठीक कराबै छी तऽ एखन तक नहि केलियै ह
कऽ तऽ भैया
देखै छियै एयबै ने गाव तऽ कर आ दस दिनमे हबे ह
लेकिन हम तऽ ई भोजमे आय हमर काल्हिहो हम बंटिया जी कहले सोम कऽ आबै जी अहू कहने रहौ सोम दिन
कि कहै छै।
काल्हि मतलब अबै तऽ फेर हमरा ई भोजो खाय लए आबऽ पड़तै न
वएह न
ह तऽ अहाँ संगे हम चलि एबै एकैस बीस एकैस के तऽहाँ एबै ने
ह
आ हँ तऽ हँ तऽ बीस एकैस के तहन हमूँ चलि एयबै की
ठीक छै आबि जा
आबि जाऊ
हँ आयब ने ई सभ भी कहै छै
के बंटियो भाईजी कहलखिन आबै ले आबि जो ए तऽ कहलखिन लेकिन दू बेर भए हम कहल कोनो बात नहि आब आब जेबै त आब तऽ दिल्लिए डायइरेक्ट जबै ने ई भोजे खाय दुआरे मेन रुकि गेल रहियै
एखन तऽ कटयारी सभके केश सभ कटेबही तहने ने
आइए कटेलियए।
अच्छा अच्छा तोहर सभ उदियाद नहि छन ओ नहि सभ आदमी गेल रहै ने ताहि दुआरे बुझे छै
ह कटेलियै आइये पूरा मोन मतलब बुझियौ न जबरदस्ती छिलाए लेलियै पूरा मोन भए गेलै जे कटाए लेलियै पूरा
जीरो करै लगी
बढ़िआँ केलौं ई छै कि गेलै
पे
अथवा
काल्हे गेलखी
किया नै रहलै सैन रैब क
उ हुँक
किया
पता नैय दरभंगा गेलखिन
ओ सएह मौन नैय लागैत हेतैन
की कहलियै
हँ रूमे पड़ छै
कथी कहलियै मोन नैय लागैत हेतै
गाँव मे नैय नीक लागैत हेतैय तैय द्वारे चैल गेलए
नीक तऽ लागैत हेतै काज रहे शायद कोनो तैय गेलखिन
अच्छा ओ आ आय ऐय दुपहरिया के नैय चैल रहल छै त
आय दू बजे मे केसे- तेस कटा क एलियै
अच्छा
तेंंऽ दुआरे आय नैय चलयै एते लेट बारह बजे तक भोर स खेलैत रहियै न
ओ के सब
हम विकाश भाईजी सुदर्शन आलोक
अच्छा आय रैब रहैय ने
ओ हम सब तऽ ओ आलोक खेलाइत रहै बड़े खेलाइत रहैय
अच्छा ओ आलोक हँ कतऽ दुकाने प आ ओ ओहिके बाद चैलिगेलियै अपन केस सब कटबै
आहाँ जरिया स गेलियै केस - तेस कटेलियै गेलियै खेलियै हम कहलियै अहाँ से बात
हँ कैल्ह एके बेर ओकरा स बात भेलै रहै
केकरा से
तोरे वला नमबर सुदर्शन स
हँ
ओ -ओयके बाद आवाजो नैय क्लियर आबै छलेएऽ ओ सब तासो खेलैय छलेएऽ
हूँ
हम कहलियै कि आब डिस्टर्ब करबै कखनो बात
बनल अहाँ क
बात करै छियै बातऽ हेबे करतै आइ करियै कैइल करियै पैसा एखन तक कहाँ देल केहन एगो काॅल मे तीस रुपया के आसपास बनै छै
एगो काॅल मे तीस रुपैया धीरज तनहन तऽ हमरा ठकै छै यौ
कि कहै छै
कहै छै कि जे हमरा दस रुपये देतै तोरा आठ रुपये देतौ एक मिनट
नै ओहो जे पूरा टाइम जे छै देखैने छीहीन ग्रुपो मे जे आबै छैय जे पूरा टाइम जेना ज कते देर बात करै छियै ओहिमे कते देर काज कऽ बात होय छैय
हँ हँ
औय पर डपेंड करै छै। तीन मिनट साढ़े तीन हँ तीन मिनट साढ़े तीन मिनट चैर मिनट से ज्यादा जे छै। नैय दै छै। अथि त ओय हिसाब स
आब जेना हम अहाँ स दस मिनट बात केलियै दसो मिनट हम काजक के गप केलियै तऽ नै देते रुपया
कहाँ दै छैय हम सभ तऽ लगातार बाजैत रहे छियै तैयो कहाँ दै छैय
हूँ
पता नहि पू
एखन तक अहाँ सभ के शो नहि करैएा की पैसा
नहि एखन तक त अथी मे ते नहि एले हन लेकिन देखबे छै। जे एते ए अथी से बनले न ची सभ बनले ह ओएह दस द दस गो बारह गो कल के तोरो देखबैत हेतौ
हमरा तऽ नहि कलके देखबै छै। नहि उ कार्य कोनो काम देलकै हेन
ओ डैशबोर्ड वालला पर क्लिक करबही ने कोना पर ऊपर में रहे छै।
हँ तऽ सर्वर के साथ सिंक करे एगो छै।
हँ आ नीचा मे ओ अथी पर जे जबी तऽ डैशबोर्ड रहे छै। ओहिपर एना जेनरेट अथी वाल पर क्लिक करबही त ओहिस देखे तो न छाम
नहि देखबै छै। ओहिपर टपैत छी रिफ्रेश जतऽ से होइया नहि तऽ रिफ्रेशोकक ऑप्शन य आतै छै। ने
नहि नीचामे छै। ओकर रहै छै। हमस स्क्रीन शॉट ह तऽ ओतहि बतबै छै। बात करै से मतलब छै। जे के करै छै। इम्हर करियौ या उमहर करियऔ ओहिस कोनो फर्क नहि पड़े बस अहाँ बात करैते रहिय ओहिप
केना सभ भए गेलै
हँ खाना तऽ भेलै
क सभ मिले हभ
खाना भेली चावल सब्जी
हँ
धीरज एखन मुजफ्फरपुर गेल छै। एग्जाम दै के लेल
से बनटी ह जीम
हँ ओ आ जेतौ लाइब्रेरी हँ
नीरज भाई जी छथिन।
नहि
हँ
हम दूए आदमी छी ओहो एतै साँझ तक आबि जेतै
काल्हि देखियौ ने बेसी उममे तऽ आबै छी कनि जैह घुमि फिर लेबै
आने तोरातऽ हम वएह दिन से कहै छियौ आबि जो आबि जो
ठीके छै तऽ काल्हि तऽ दे कहि दै छियै घर पर अपन कपड़ा तपड़ा सैंत लै छै एगो टोपी लिअ पड़तै खाली
धौ टोपि क की जरूरत छै।
नय पूरा खराब लागतै खलिया
नय एतऽ छै एगो टोपी उजरा उजरा रंग के छै एगो टोपी ब बौए के छियै सने के हम पहिरे नानी वाला हम पहिरने रहि ओहिके बाद राखले छै
बौआके छै तहन बढ़ियाँ नय हेतै बौआ सभ बढ़ियाँ
एह पैसा कमाइ छियै बढ़ियाँ नय दै छी कते रजनी
तऽ ओ आब ने नौकरी करै छै पहिले तऽ नय ने रहै यौ
हँ तऽ हरदम रजनीगंधा चलबैत रहै छै दस दस गो डेली खरीदै छै आ ओ
से तऽ खर्चा एखनो रोज के हमरा लागैये पाँच सै से ऊपर खर्चा होइ छै काल्हियो छौ सात सौ रुपया खर्चा भेलै जेमरे तेमर मे
कीये
ओएह खाय पियै छियै सब अपन तऽ की करतै
वैहे रजनीगंधा सब
हँ हँ
आओर कोन चीज मे खर्चा
आओर की हेतै जयमर ओकरे ने कहै छैै रजनीगंधा के ब वरुण जी नय कहै छथिन जयमर
हँ
आइयो दू अढ़ाइ से भइए गेलै हन
अच्छा अपन सब आनलक तऽ अपन सब खूब खाइत हैत नय रौ।
हँ हँ सब एकदम देख बेचै छै सभ खाइ छै खुबै छै तऽ खाइ छै सभ खुएतै की मतलब तैयो आब आयल छै आयल छै तऽ आब हम जे लेबै से अहीं लेबै तऽ ई थोड़े कहतै की नय
सही बात हुँ नय से सबमे तऽ ठीक छै।
हँ खर्चीला छै शुरुए से
सहि बात हुँ बढ़ियाँ छै भोज काल्हि काल्हि भोजो मे रही की नय
कैलका कतऽ भोज रहै यौ
नय रहै माछ भात सब
नय हम नय हमसभ ओहिमे किये रहब ओसभ तऽ दोसे मही बला सबके हेतै न।
ओ तूहों तऽ हेबे करबीहि ने दोस ओकर सबके
हय
ओते ओकर सब भए छै ककरो नय छिही दोस्त छोटका सबके हँ आओ
हुँ ओते कि भरि गाँव के
हँ सेहो बात छै
देखलियै आलोकके अनुपम भाइजी क दुनू के जायत
हँ साला खूब खेलो हन माछ
हँ तऽ ई सब तऽ
बढ़िया छै सही बात आओर तहन की होइ छै विकास हमर अथी सब आनलकै सब घरक समान ओ काज जे चलि रहल छै मिस्त्री वाला
ओ सब कहाँ आय अनली
कहिया जेतनि
पता नहि कहलखिन बादमे अनबै सीट सब
हँ
काल्हि हम पुछने रिहियै तऽ कहलखिन एखन नहि अनबै बादमे
ओ आनि लैके चाही आब मिस्त्री तऽ आय हेतै ई नहि छै
हयत मिस्त्री
ह वए ने तऽ अआनिलोके छै जे काज हेतै ओ तऽ बढ़ियाछै
एगो स्क्रीन शॉट जे केओ भेजने रहे तऽ दखलियै रहे ओ बीस मिनट बात केने छै
हँ हँ हँ
हँ
हमहुँ देखलियै पता ने ओ अपने कटि जाइ छै लेकिन केना ओकर नहि कटलै
काल्हिो मे बन बारह मिनट गप्प केलियै हन तकर बाद रुकि गेल रहै अपने मोन
हँ अपने कटि जाय छै लेकिन ओ पता नहि एहन कोनो हेत हेतय टैक्निकल प्रॉब्लम आइ
यौ सहरसा सुविधा हेतै क एतयसँ बाजारसँ
दुनू तरफ से हेतौ सहरसासँ कतेक बजे छै ट्रेन की छै से तऽ
अहाँ नहि गेल छियै सहरसाँ ट्रेनसँ।
नहि
दरभंगे से पकैड़ लेबै ठीक रहतै
हम्म देख लेहीं जकर टाइमिंग पकड़ाउ उ पकैड़ ले।
हँ साढ़े बारह बजे वला पकड़ाय जेतै ने हमरा। एतऽसँ मानि कऽ चलू हम दस बजे दस बजेके छै। नौ बजे आठ बजे तक निकैल जेबै।
हम्म
तकर बाद अपन दरभंगामे प्रकाश भाइजीकेँ भेँट करैत
अच्छा
आ चैल देबै किछु सामानो सब लैके यऽ।
नै की लेबय एबे करबै कनी दिनमे त की लेबै
हँ सेहो छै तऽ अहाँ फाइनल मानिके चलू रविके हेतै नह केस त कौलका आठम काल्हि एगारह छियै तऽ बीस उन्नैसके अहाँ चलि अयबै ने।
उन्नैस के तऽ नहि अयबौ हम एकैस सभ के जेबो एतयसँ। बीस हँ बीसके बादे या तऽ बीसके नहितै एकैस करै छौ काटि कऽ फ्री छी कि जेबही कतहु।
एगो कॉल बचल यऽ कखनो बादेमे कए लेब ने फेर तऽ हमरा जबै नहि कतहु मतलब फेर तऽ हमरा सँ नहि ने हैत एहि पर चारिए गो ने दै छै। ठीक छै।